नमस्कार भाई
नमस्कार
अहाँके की हाल छी
सब नीक
हँ हमरो सब नीके छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना अभी ना खेलियै अहाँके खा लेलियै
न अभी हमरो न भऽ गेल बा हमहूँ अभी अहाँ सभके साथ उठली छी आ अहें के हं सबे ठीक हइ अहाँके कितना बजे उठै छी
हम सात बजे सात बजे उठय छीयै
ओ अहाँके जे फ्री छी
हां
ओ चलू तऽ तऽ आइ नीके छी आ ओर बताउ अहाँके घरवाला सभ नीक छै मम्मी पिताजी भाय बहिनसभ नीक छै
हँ सब नीक छै
अहाँ की की करै छी
अम ब्रश करै छी
ओ तऽ साते बजे उठलियै अभी ब्रश करै छी
हँ फोन चला रहय से उठ के न
ओ न तऽ नींदे न आ टूटे छै न बिना मोबाइल चलैले
आओर बताय ओने के मौसम कैसन छै एने तऽ मौसम खूब रौदा उगल
हँ इधर भी रौदा उगल छै अभी तऽ नीक छै लेकिन दोपहरमे बहुत धूप रहय छै
हं एने तऽ एगो लागै छै कि पेड़े गिर गेल छै हमरा तरफ कदम के
पेड़ गिर गेल छै आंधी मे
लागै तऽ छै तबे तऽ कटाइ छै हमरे पेड़ छै पीछे
चलिय और बताय न माता पिता के सम च्चा सब नीक छै
हँ सब नीक छै माताजी पिताजी हुनकर समाचार सब नीक जे बहनो के समा चार नीक छै
चलिय आओर बताय अहाँकें
हँ जी हमरा पूरा बनियां से से नीक से खाना बना लेबय छी हँ आवाज न जाहइ छिय कि हमर
अबै छै के आवाज
तऽ उह बोलै छी हमरा पूरा बढ़िआँसँ पूरा नीकसँ खाना बनाबै आ जाइ छै हमरा आहा के अबै ले खाना आबैछै खाना बनाबै
हँ आ जाइ छै
सब बना दै छै चावल दालि सब्जी मीट मछली अंडा सभ बना लेैत छै
चलू तोरोबर तऽ सभ चीज नीक छै हमर से बनबे नहि करै छै त की बनय
अहाँके तऽ अभी कहलियै से बना ले छी
मतलब की बना लेबै छै लेकिन कबो कबो नीक बनै छै कबो कबो नीक न बनै छै जैसे हम बाहर गेल रही हम गेल रही लद्दाख ओने बरा खाना बनाबत रहै ने तऽ कहियौ खूब नीक बने रहै छै आ कहियो खूब बेकार बनत रहै छै
ह
अ अभहार र से तनी अनुभव के कमी छै हमरा
हम बतबै छी राउआ डेली बनाबै छीियै ने प्रै्टि हो जाइ छै तऽ नि मनसँ बनाबैके
डेली बनाबे कोनो नानू देवे छै डेली बनाबे कोन देते मम्मी न बनाबे देवे छै केना आ मम्मी आ अपनेके
हँ हम मम्मी के हाथ बटाबै छियै कोनो कोनो काम करै छीयै सब्जी कचे छीियै आ आटा शान भी दै छै
ओ तऽ हमर बहिने शान दे होइ छै हमरा तछ किछु मिलबे नहि करै छै मोतिहारीमे रहै छी तऽ हमरा ओतऽ
बी तऽ कम ल ने
आ चार ला हँ हँ
आवाज कट गय छी अहाँके त क त सलड हँ सुनाइ देब छै हँ सुनाइ देै छे बोलै छै
कि मतलब कि आ ओह सब करै छी ओकरा बाद की करै छी कि मर्चा के अचार उचार बनाबै छै तऽ ओ ओकरो मतलब काट देवै छैई एतना सब एतऽ में तैयारी करै छै लेकिन इंहा मम्मी ना करै देबै छैई समझले छैई एहि कारण तनि मनि प्रैक्टिस हो जाइ छै ने जैसे कहियोसँ अकेले रहै छियै तब बनाब खाना खुदसँ
चलिअई आओर बत बतै छै ने बारिश किछु दिन पहिले होयल छै अहाँके यंहा
हँ हमरा बारिश तऽ भेल छै कालुए ने त भेल छै कालु कालुए तो खूब मतलब की बारिशल छै छै
ह तऽ पौधे उधे लगइ छै अहाँके
न पाउधो न लगा छै अहाँ लगइ छी की
के ज छल हँ फूल के पौधा लगाए छ हँ लगाइ छी फूल का पौधा
अच्छा फूल के पौधा कहै छी अहाँके के हमहुँ लगाइ छी हमर हमर दादाजी ले आबै छथि तऽ ओ लगाइ छि खूब लगले छियै हम तऽ देख देखे अहा ते देखले होइ छै कि जब भी दूरा पे आबे छै त देख कल ओै छै
हां हँ देखै छिअई आहां के किछु सुनैली हऽ हं तु सुनाई दै छई और बताइ हिल
आओर सभ नीक छै हमर अहाँके सभ नीक छै
हँ हमरो सब नीक छियै और बताई न पढ़ाई लिखाई कैसे चलै छै अहाँके
हँ पढ़ाई लिखाइसभ अभी नीके चलै छै अहाँके पढ़ाइ लिखाईसभ नीक चलै छै
हाँ सभ नीक चलै छै
हमर पढाई लिखाई तऽ खूब नीक ढंग से चलै छै अभी समझलि आहां
हू हू
ओर बताइ अहाँके अचार खाइ छी अचार मे अहाँके कीके अचार अच्छा लागै छै
खाय छियै मिर्च के खाय छियै आँवला के खाय छियै निंबू के खाय छियै ओहि सब बड नीक लागै छै
हुँ आंवला के अचार अहाँ के नीक लागे छै हमरा तऽ ओकर बेकार लागे छै न बढ़िया लागे छै भले सेहत अच्छा होकै छै लेकिन हमरा उतना नीक न लागे छै
हमारे एक सौ तीस रुपए तके मिला हम खा लै छी नीमन लागैत छै तोरा दोसे लागैत छै लेकिन ठीक लागै छै
ओ एहि लए अहाँके
हमरा से तऽ खियासे न होकै छै हम केतना बार कोशिश करै छीयै ल हमरा से तऽ होबे नहि करै छै आह तऽ बड़ा गजबे आदमी छै आह तऽ अकेले हर अचार खा लेबहि छी
कबो काल कोनो कोनो खा लै छी
ओ कबो कबार तब तऽ ठीके छै अहाँके तब तऽ कोनो दिक्ते न छै
हुँ हुँ
ओर बताउ ने अहाँके पूजो करै छी की
नहि हम पूजा न करै छी
ओ हमरा लागे छै कि ओ हमरा के दिन हमरा लागै छै कि अहाँ करै छी
बहुत अच्छा लागतै
ओर बताउ आ अहाँके कोन चीज खूब नीक लागै छै कोनो अइसन चीज बा जे खूब नीक लागै छै
कहइ छै
बोलै छी कि अहाँके कोनो अइसन चीज बा जे खूब नीक लागै छै
हाँ आम आम बहुत नीक लागै छी
हेलो बोलै छी बोलै छी अहाँ के एक साल के आम खइले छै
हँ खइले छी
आके हम तऽ दूगो जार हम तक कल दुगो जर्दा आम खेलियई इतना निक लाग छै इतना निक लाग छै कि हम अहाँके की बताउ
खाली जारदे खाइ छी
नई जरर्दो खााय छी बिजुओ खाय छी आ तनि मनि मालदह ने हमरा अपन गाछी वला मालदह न उतना नीक लागैत छै तनी मनी किनावल मालदह खााय छी काहकि ओकर तनि कलर खूब नीक लागे छै रंगग ओकरलै ने खूब निक लगाई छई राखैमे नीक लागै छै ओहि कारण अपन घर पर ओतना राखै छी अहाँके मालदह अच्छे लागैत छै
मालद नीक लगे छै जारदा नीक लगे छै बिजू नीक लगै छै
आ बीजु तऽ हमरो नीक ीक लागै छै
आओर भी नीक लागै छै
आओर कोनो कहै छै किशनभोग ई सब अहाँ खाय छीै
हँ बम्बई किसन भोग
बम्बइ आमके तऽ लोग अचार बनाबै छै
बड़ा बड़ा होकै छै बहु
ओ तऽ ओहि कारण शाय बनावट हमहुँ देखे छी लोग देखले रहली ओ दिन तऽ देखली तऽ एगो हमर घर के बगल के आदमी छै तऽ ओ बम बम्बई आम के खूब काट कट के अचार लगाबैत रहे छै उबो र छै कि बौआ मेसे अचार ले जो तऽ हम कहै छी नहि हमरा नहि खायके छै अचार हम नहि खाइ छी ओहिसँ अहाँके आमके अचार कैसन लागै छै हमरा तऽ खूब मीठ खट्टा लागै छै हेलो अहाँके आवाज ना सुनाय देबै छै हमरा हँ